हलो
हँ
कि रै गुम भेऽ गेलैही
कहाँ हम गुम भेलिए
मित्र से बात होय छौ की नेै
केँ मित्र
मुन्नू स
नै तऽ हम हु दिन भै गेलै यौ नै बात भेलै हन
हालसमाचार लब ही दोस्त छियौ
ओ अहिये दिन जे आखिरी बात भेल रहे हमरा आहाँ लोक केँ
हऽ
उहे बात भेल है तऽ
अच्छा ओ दिन केँ बाद नै कोनो बात भे
काहाँ कोनो बात भेल
पप्पा तोहर बाबाधाम सेहो गेलरहथिन की बोच म
पिसा बाबाधाम गेल रहथिन की बीच में
अैय ई जून में गेल रहेऽ एखन नैय
अच्छा
जून के बीच में गेल रहेऽ कनि दिन के लिये
बाबो धाम लेकिन बढ़िया जगह छै घुमैवला गेलही नैय कहियौ
गेल तऽ नैय छिय आहाँ गेल छियै तीन चैर बेर गेल छी
हूँ
ओ बड़ विकसि विरशित छैय
हूँ बेैसी छैय ओतऽ मतलब रास्ता हु ने एतऽ जे निकलबीही बाबाधाम जाय के लेल एक दिन तऽ पहुँचे म् सुलतानगंज
हूँ
ओतऽ एक दिन का विश्राम ओ बहुत नीक जगह छैय गंगा किनारा छैय ओतऽ से फेर एक दिन चलबीही तऽ लोक अपन पन्द्रह सोलह किलोमीटर पहिले दिन के अंतार मे अपन लय लेलक रुकय के जगह
हूँ हूँ
फेर ओतय कोनो तारा स्थान के कऽ छै ओतय रुकल लोग ओतऽ स फेर दोसर दिन चलल
हूँ हूँ
फेर मतलब बीस किलोमीटर के आस पास के बाद छै ओ कमरसेएर जगह ओतऽ रुकल मतलब पाँच दिन लागेै छै जाय में बाबाधाम नीक जगह मतलब रास्ता बहुत नीक छै जाय के चाही आदमी के
हूँ
चैल जो एक बैर
ओहय सोचै छी जे चैल जबै की
ओ जगह सब जाएमे नीको लागतौ रस्तो मे नीक लागतौ बाबोधाम में नीक लागतो
भीड़े बड़ होए छैय की
भीड़ बहुत ज्यादा रहै
नैय होय छै
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पहिले तऽ रहै जे ह पहिले तऽ एगो समय मे जेना सावन स्टार्ट हेतै ने
हूँ
ओयमे भीड़ लागतै लेकिन आ जेना सावन भेलौ आश्विन भेलौ ई की नाम छिय सरस्वती पूजा ऐस म भीर आब तऽ हरेक चीज में भीड़ रहे छै रेगुलर मतलब तीन सौ पैंसठो दिन
ह उएह तऽ कोनो ई सब अथी तऽ होलै नय बारा मासी भीड़ रहै छै नै
हँ आप तते लोग अथि सुने छीय अर्घे लगएते
हूँ हूं
मतलब अहाँ डायरेक्ट स्पर्श पूजा कयो ने सकैत छी
हँ भीड़ वायह भै जेते त करैए पड़त काबू हेतै ने जगह छोट हेतै पूजा करे वला ओएमे अगर एते भीड़ एते तऽ केना होयते
हूं जगह छोटे छै जगहे छोट छै आ तते भीड़ होइ छै बाप रे पैर राखैके जगह नय रहै छै कम इ म मतलब एक दिन पूजा करय मे कम सँ कम पाँच घंटा लाइन में लागऽ पड़तौ ओतऽ पहुँचलाके बाद
हँ हँ पप्पो गेल रहे ह पाँच छौ घंटा भीर मे ल
पाँंच घंटा मिनिमम लागे छै लाइन मे आ तकर बाद पू अंन्दरों जे पूजा भेलै तकर बादो से धक्का उक्की होइ छै जे
ह समय नय भेठे छै अपन पंडितो जोर पे रहै छै कि भागू भागू भागू
हूं अस्त व्यस्त भए जाइ छै आदमी अन्दर
हँ
मतलब जल ढारलीही अ पणडा तै तैयार रहे छै ऊपर से छौंकी द केके लेल कखन निकलते आवा
ह ह सही कहलिए
लागबो करै छै लोक दू चौकी मतलब एक आदमी एक आदमी के बाद सब लागल एक दू छोकी के
हँ
हँ हँ
इ त अथि जोर जोर से मारै छै की
ह बहुत बापरे होक दै छै पकेर
से पतरका रहै छै ने करची
ह साट कये के लागेत हैते हूँ
सट सट लागे छै पीठ पर एना उघारे देेह रहे छै नऽ बेसी बेसी गंजी पहिरने रहल
हँ छाप क देेेत हेते न यो दग्गी क देेेत हैते
पूरा दाग जाए छौकी लागतौ तगो दाग रहे छै आराम सँ रूम पर आब कऽ गिन सकै छै दाग कऽ
लम्बा समय तऽ कायम रहै छै ने
हँ बड़ा लमबा समय तक रहल ओ दाग आराम से ओ जगह पर दिक छै ओतऽ कम से कम जाय के लेल एक सप्ताह के समय चाही
हू ओ तऽ छै सबकछ घुमय के लिए ने
हँ एक सप्ताह स कम नय कियाकि प चार दिन पाँच दिन पहुँचय मे लागै छै बाबाधाम फेर ओतय ओत एक दिन गेल बासुकीनाथ ओतऽ स फेरो तकर बाद बरसता मे बहुत जगह छै घुमय वाला
ह बढ़िआं छै मोन प्रफुल्लित कए दै छै की
पूरा पूरा
अथी रे रहे छै कछौ गलत केलिए आयबके आ मनसख मतलब बड़ा सुख अथि भए सन्तोष भए जाइ छै
हँ हँ पूरा ओय सबमे नय दिक्कत छै मतलब जगह ठीक छै दरस्थो बहुत सुंन्दर रहै छै
बढ़िया बात छै जाइके चाही ने
ह ओ सब जगह जाइ के चाही घुमयके लेल
ओए एहन छै बिहारीये के लोक बिहारे के लोग जादा आबै छै बाहरो के लोग एनाइ शुरू भए गेल ने
पूरा पूरा साउथ जते छै न सबटा साउथो क आबै छै नॉर्थोक आबै छै जते सब जोर केने रहै तांऽ दुआरे न एतेऽ भीड़ रहै छै पहिले तऽ एगो समयमे भीड़ रहितै ई सावन छै एक महीना सावन छै तऽ एहिमे भीड़ रहतै
हूँ
लेकिन आब तऽ पूरा तो ओ मतलब बारहो महीना भीर रहै छै कोनो दिन जेबही एहन जेबही चाइर घंटा पाँंच घंटा से कम नहि लागतौ पूजा करैमे
पूजा कम करू खड़ा ज़्यदा रहू ने
खड़ा रहऽ पड़ै छै हाँ व्यायाम शरीरके छै बेसि करऽ पड़ै छै कसरत
अंह
तै दुआरे लोक जेबो करै छै एक सप्ताहक समय निकाललक आराम से लोक गेल
हाँ ओहो छै संग रहत संग खात के कियौ खाना सोप्ट बनबै छै साथमे मिलके तऽ इसभमे बढ़ियाँ लागै छै सब
दिनमे तऽ खाना लोग खेबे नहि करै छै
हूँ व्रते केने रहै छै की
हाँ पूरा फलहार चलल रातिक होइ छै भोजन राइतकऽ लोग दबाकऽ देलक बनेलक अपने से
हाँ आ सुतलक मस्त निंद आबैत हेतै एकदम थकान वला निंद
ओतऽ एक बेर नीन्द आइब गेलै तऽ ओ भोरे होइ छै मच्छर काटौ किछो काटौ ओहिस मतलब नहि छै एक बेर खाकऽ नींद पैड़ गेलहिं हाँ एक बेर खाय उ निंद एबै करतौ खाना खाय कऽ लेटलिहीं जाँकि तुरन्त नींद पाँच मिनटके अन्दरमे पूरा भयंकर नींद
हूँ रसो बढ़ियाँ लागै हेतैय
बहुत नीक बहुत नीक जगह छै पैदल तऽ हम एकेबेर गेल छियै गाड़ीसे तऽ गेलियै मने तीन बेर चारि बेर चलि गेलियै पैदल जायमे जे मजा छै रस्तेमे तऽ मजा छै लो- कष्टमे रहल चलल पैरमे फौका भए गेल
हूँ ककरा साथ गेल रहियै अहाँ
पहिले ओ पहिल बेर जे हम गेलियै मतलब पूरा फैमिली फूल फैमिली
हाँ बाप रे पैरमे फोँका सब भए गेल रहौ हमरो दुन्नू पैर फो- फोंका जहन चलै चलैत फोंका जहन फुटि जाइ छै न
हूँ
ओइमे जहन बालू तालू घूसतौ ओ जे मजा आबै छै
कस कसा दै छै ने
हाँ ओ चलले छै एकदम जना लागै छै सुइ मतलब भोंका रहल छै धीरे धीरे ओकरा आनन्द आबै छै बहुत आनन्द छे एक बेर जाकऽ देखीहीं तोड़ा सबके तैमे जाइएके चाही तू सब भोचिय तऽ सीख जेबहीं न रे
ई तऽ बात छै सिखाय बड़ दै छै एक हफ्ता वला चीज ने
हँ जीवन एकदम असली आनन्द बुझैतो ओेते
चलू फेरो प्लैन करु कुछ कोनो दिन
केता छेलही तोरा तऽ कहलियौ तू स्वतंत्र छै
आँए
तू स्वतंत्र छिही रे जतत करी जे तोहर इच्छा होइ
दूगो चलू भाय भए के आबै छी जतऽ जतऽ के नाम कहलियै य
चल जेतऽ चलबिही
बिचार कोनो एगो जगह के नाम
की
बिचार कोनो एगो जगह के नाम चल ओतऽ
हुँ हुँ
तोरा कोनो दिक्कत छो रे भगवान एते तोरा सब के
हँ हँ आहाँ बस इहे कहबै न
किये दे तुहे कही कोन दिक्कत छै तोहर चाचा अपने गाड़ी से अलखून हन की ट्रेन से
उंम्म
आँय रे हिमांशु चच्चा अपने गाड़ी से एलखून एल खुन की ट्रेन स
गाड़ी अपने गाड़ी स एतै गाड़ी भए गेलै तऽ ट्रेन से अब केना एथीन ओइ ओय ओय ध्यान से ध्यान से ठीक हो हँ हँ ड्राइवर कै कऽ नय करेंट लागतै करेंट लागतै हेलो
ड्राइवर आब अपने छथून ड्राइवर नय
हुँ हुँ
ठीके अय
हुँ
हँ हँ ठीक छै अहाँ ठीक छियै यौ
हँ हँ करे छीयो फेरो
फेरो जारी रहतै की करू करू -त ठीक छै
ठीक छै
चलु